हूंम्म हेलो
हेलो
त करता छै ने हेलो भऽ गेलै भऽ गेलै खाना पीना
नहि नहि भेलैये
अच्छा
आहाँ सबके भऽ गेलै
हूंम्म भऽ गेले
और की सभ होइ छै
नइ कथु एहिनै घुम रहल छलै हवा मे आइ ठण्डा मौसम छै ने
हँ हँ
अच्छा और सब
आ खाना पीना खेलउ
हूंम्म खा लेलिये माँ बाबू जी ठीक छथिन माँ बाबू जी ठीक छथिन
हँ हँ ठीक छथिन
नहि
सब ठीक छथिन
हूंम्म
और बताओ
सब ठीक छै चाय पानी कर छै कि नेै चाय सरबते पीयैत हेती ने
हँ चाय पीलियेै ये
अच्छा
साझमेठे बलू
हूंम्म बौआ सब इसकुल
हँ एकटा तऽ सुति रहल है आबि कऽ एकटा आब आयत तीन बजे मे
अच्छा
ओकरा एखन डे एकरा एखन डे एकरा मॉर्निंग छै ओकरा डे छै
अच्छा ओर सब कहूँ
कतऽ घर भेल अहाँके
हमर घर भेलै चीताइ मधुबनी लग परे छै।
हँ, हँ। बौआ उठल।
हूँ, बौआ उठ गेल छै, अखनी उठले य। हँ, बहुत परेशान करै छब आब अखन कहलकै हमराइल दे मोबाइल देखबै।
आ मोबाइल देखी हमरो बुआ मोबाइले देखैत छलैए तऽ देखिते देखिते अपने सुति रहलैए।
हु, आ मोबाइल नै देख दे छियै आंखि खराब हो जाइ छैहि कऽ निकालै छियै।
हूँ।
हूँ।
बच्चा सभ बड़ा मोबाइल पर बड़ा अटैच भऽ जाइ छै।
हूँ।
वहए किताब छुबै लऽ कहिय त नइ नइ। पढ़ब अखन नहि पढ़ब पेटमे दर्द होइए माथा दुखाए।
हैं, पढ़ा लिखा लए कहबै दर्द होइ छै।
हँ। त हमरा बौआके त ओर नौटंकी हमरा पेटमें दर्द होइ छै। हम खाना खैबे हमरा भूख लागल हमरा खाय ले दे।
हूँ।
बहुत परेशान करे छै।
हूँ बड़का भऽ गेलै तैओ परेशान छोट रह छै तैओ परेशान।
हँ।
हू।
आ, ओ कहत हमरा जे तो खाली बौएटाके प्यार करे छी हमरा करबे ने करै छै।
हूँ, हू दूटा बौआ भाय जेतो ओने।
सभ ओकरे माने छै, हमरा नहि माने छै। छियो जे कहै छै, से करै छी हम कहै छै, तो हमर बातने मानै छै।
हूँ, कतौ घूमऽ जाइ छै कि नइ जाइ छै।
नहि एखन कतय जायब घुमय लए घरेमे रह छै स्कल से एलो हे घरमे बैस। रहै छियै अपन आब चार बजे ट्यूशन ट्यूशन पढ़ाएब
भरि दिन काम करू।
हँ। खाना की सभ सुझ ल
खाना भेल छलै भात दालि सब्जी साग चरौड़ी पापड़।
अच्छा, के सभ छै तखन संगमे
एखन संगमे तऽ आब। सभ हम फैमिली लेके रहै छिये, अखन माँ बाबूजी। हमर हसबैणड ननीत। सभ छथिन एखन घरे पर।
अच्छा।
हमर दियादिनी भैंसूर सभ।
अच्छा, क्य भइ छै, अहाँकेँ बर
दू भाइ छथिन।
अहाँ छोट छियै?
हू हम छोड़ छै।
बहिन।
बहिन हमर तीन भाइ बहिन छै हम
अच्छा।
तीन तऽ एक भाय छै, ओ जनकपुरमे दै छथिन। आ दू बहिन छथिन से एगो। हू जनकपुरेमे हमर फैमिली छै सब
अच्छा अर प्रॉपर गाँव कतौ जनकपुरे आए
हँ जनकपुरे
अच्छा
हू
इमहर मार्केट तार्केट दिस अबय छिय कि नहि मधुबनी गिलेशन दिस
ह अबै छी जयनगर दिसा एतयसँ लग पड़ छै जयनगर जयनगर दिस आरामसँ मारके तारकेट केनौ जे सामान सब किनलहुँ सब आरामसँ
आब तऽबी इमरो स्टेडियम रोडी
हू आओर सभ कहू जनकपुरसभ घूमय जायब बड़ नीक छै ओतय
हँ जेबै हमरा मोनो बड्ड लागल अइ से तऽ कुमाइरे स लागल अइ जे जनकपुर जायब घुमय लए
ह जनकपुर धनुखा बड नीक छै बहुते आदमी सब दूर दूर के आदमी सब अबे छै घूमय लए
हँ आब तऽ हमर गावेके छिन एक दु गोटे जान पेहचान के रहल छै मन्दिरे लग त कहै छ नहि अपे मकि एने जेत ल त आ कर
हँ
आब बच्चा सब ईस्कुल लागै छै त आब गर्मी छुटी हयत तह नजाय बच्चा के ईस्कूल अच्छा अइ
अपनासभ मिथिलामे रहबै तऽ अपनासभके जायके जरूरी छै एक बेर
हँ
ह बहुत दूर दूर स आदमी सब अबै छै घूमऽ फिरय ला मिथिला हाट भ बलै
हँ मिथिला हात भऽ गेल
धनुका जनकपुर
घुमल नहि छीय ओसभ लेकिन आब घुम ले मिथिला हाथो नहि गेल छी हम खाली अहाँके गाँवमे उच्चैठ भगवती की कपिलेश्वर स्थान आ उगना महादेव घुमलहुँ?
कलना भी बड नीक छै कलना मन्दिर
हँ
बन नीक छै कलना मन्दिर
एयिबेर सखा भगवती के छल
ह बड़ नीक जगह सब छै घूमै ल अपन अपना सबमे तऽ कन धाने तान कताइ छै धान तान रोपाय के ताइम भऽ गेल छै ने धान सब ह
इहे हमरा ग्रुप से एकटार फोन केने रहथिन बनारस के छै
हू
आओर केना दीदी हम किछ नहि बुझै छियै मिथिलाञ्चलके केना की होइ छै नहि होइ छै पाबनि त्यहार तऽ किछु नहि दे मधुश्रावणी केना पूजल जाइ छै से हमरा बताउ
ओरना समय तऽ आब तीन तारीख से शुरू रहतै ने
मधुश्रमणि
ह पहिले पञ्चमी हेथे ओकर बाद मधुश्रावणी ओकर बाद नाग पू नाग बनतै पाँच बेर भगवत गीत कथा जे पहिलुका बेर पाबनि करतै ओकरा त अनुने कर पड़तै आ सब एहर खाय जेतै पर माछ मछली प्याज लसुहन नहि खाली सादा सादी खाना आ ई बेर मलेमास पड़ल छैे त एक महिना तक पूजा करऽ पड़तै फूल लोढ़ऽ पड़तै एक महिना तक पूजा पाठ हेतै
मलेमास पड़ पड़ै छै तकर बाद एहि बीचमे पड़ि गेल तहन ने कि आगू
हँ फिर एहिबेर की पड़ैत छै
मलेमास तऽ पड़ि गेले ने जुने अथिये मे जूने मे
कहै छै लेकिन माँसभ की पड़ल छलै फेर पढ़तै कहैत छलिन की पता
परल तऽ छलैये मलेमास
हूंम्म हमर ननदि सब भी एतै आब एते ई बेर आब फूल लोढ़तै
हँ
किरन के बियाह भेल छलो ने ई बेर पहिलके रहते एतै कथी कहै छै पंडौल दिस होयल छै
अच्छा पण्डोलमे
हूंम्म तऽ एहि बेर पहिलका छै मुश्रावणी तऽ सभ आबी जेथिन तऽ पुथिन
हँ पहिले मे समझा ककरो क राज काज पड़त कह पाबनि कल्यण करू घरक काज करू
ह हॅं पाबनि के ओरियान करू तहन त फूल लोढ़ैके प्रबंध हॅं फूल तौड़ै लऽ लोढ़ि लैतै सब हमर ननदि सब करै छै शादी कनि घरके खाना पीना भऽ गेलै पूजा पाठके समानमे सब
तेहने छै मोनो बड्ड लागै छै फेर पाबनि त्योहार घरमे होइत रहल तऽ फेर तऽ अहाँके अथियो सोमवारी सेहो चालू भऽ जायत आब
सोमवारी बीच सेहो रहतै अहाँ करय छियै कि नहि हूंम्म
हमरो सएह छै आब परसादी पीस तीस पड़ते आब हमरा सबके छुतका भऽ गेल छै आब परसू तै अहाँके अथी नौ केस
हूंम्म सहल दिनमे तऽ आरो सहल दिनमे तारो कोनो काम करै मन नहि करैत रहे छै
हँ एतऽ छियै बनवती मे त वएह फैमिली मे रहू तऽ नहियो मोन रहत तऽ करऽ पड़बे करत
हँ से छै अकेलामे तऽ जे जखन मन भेलै तखन केलौं फैमिलीमे रहू तऽ करू या नहि करू करय पड़तै
हूंम्म तऽ ई छलै जे सर्फ-साबुन किछुओ नहि छलै। तऽ कपड़ा-लत्ता सभ काल्हिये धोआ गेल छलै। पोछा पाछी करहे कि नहि छला
हूंम्म आओर सभ कहू अहाँके भाय बहिनसभ
हम बहिनमे असगरे छी दू टा भैया छथि गुहाटीएमे सभ रहैत छथि
अच्छा
मम्मी पपा नहि छै तऽ एक्सपायर भऽ गेल छै
हूंम्म तऽ भैया बड़ मानै छथिन हेतै अहाँके
मानै छथिन हँ मानै छथिन लेकिन ई हो छै सभ अपन अपन रिस्पोसिबिलिट मे अपन लागल रहैयै
हूंम्म आब सब अपना अपना फैमिली मे लागल रहै छै
हँ से भऽ जाइ छै
हूंम्म
जे छै एकटा भाभी हमर आसमेसे छथि ओतऽ अदर कास्टमे छथि
ओ
मोन लागै छै सासुर मे
हँ मन लागेऽ लगाबऽ पड़तै ने की करबै
ह नहियोलाल
बहुते धिया पुता सब छैब सब आब पहिले पहिले मन लगै छल आब धीरे धीरे आब ओ फैमिली ओहि बच्चा सब जे अब दीप बीत जाइ छै आराम से आब
हँ, हँ हमूँ आयल छल चारि दिवारीके अन्दर। त हम रहले सभ दिन घूमेए फिरे वाला माहौल मे। आ विहाय भकऽ संग हेतय खूब
आ हम सोते अब। अपना जीवन बैसल सभगोटा छै, बातचीत करू धियापुता लऽ कऽ भऽ गेलै।
हँ।
अपना कामसँ कामसँ काम करैत रहबै दिन बीत जाइत छै।
हँ, बिल्कूल तथि जाइ छै। त गाम घर ममे त ओर फैमिली वलामे तो और काज भऽ जाइ छै।
हू।
ई कलिय ओ कलिय एना कलिय।
हूँ। और सभ कहु। ह।
त सभ ठीके छै, हमहँ आब आगू खुआ पिया सुतेलहुँ हें आ बेटीके इन्तजार क्स रहल छीययत
ह, हमर बौ अभी अखन मोबाइल देख रहल छै।
स्कूलमें नय धेलिय आखन।
नहि एखन तीने साल के छै, ट्यूशन जाय छै, भोर मे पल तीन घंटा तक। रहि जाइ छै, ओकर बाद फेर अब आब ओतऽ पता छै, ने एखन ओते नहि ने हो तऽ गर्मियो छै, कते
हँ, हँ गर्मी बहुत छै।
गाम घरमे त देखब छियै कोई ककरो नहि देखे छै, बाहर मे कनी रिस्पोंसिबिलिटी। कल देखैत रहै छै, धियपुता गाव घरमे नहि ने होइ ह तऽ ओहि लए कहले एन छोट छै, ट्यूशने जेतै तीनो घंटा रहतै आब पैघ बड़का भजतै। तऽ अपनेसभस एतै लैवला तऽ बससँ आरमे चलि जेतै
हँ, हँ, तब कनि पढ़ेब तढ़े मे ट्यूशन पकड़ा देने से ई नीक काज। केने छै जे अपन स्कूल मेऽ दिक्कत नहि हेतै।
अच्छा।